हां हौ।
गोर लगै छियो मम्मा।
खूबे खुश रहु।
की हाल मम्मा बोला?
ठीक-ठीक अहाँ की करै छी।
हम तऽ अभी गरम-गरम भुजिया-रोटी खाइ छी, अहाँ की करै छियै?
हां हम तऽ अभीए खाना बना कऽ उठलौ हन, अहाँ की करै छी?
अहाँ खाना बना के उठलू हें न तऽ हम अभी गरम-गरम ऐ अभी हम गरम-गरम खाना खाइ छियै।
ठीक छै खाउ, कथी-कथी खाइ छी?
हम भुजिया-रोटी आम।
ठीक छै तऽ एखन आमके सीजन छै तऽ आम खाउ। लेकिन एखन तऽ एबेर तऽ अपना गाँवमे एकोगो आमे नै फड़लै।
हूँ अहाँके काम सब भऽ गेलै? अहाँके काम सब भऽ गेलै?
नै-नै आइ हमरा फास्ट हय, आय हम सहल छी, उपासमे छी। तऽ लेटे करै छी।
हुं।
हुं। अइ बेर नै गाँवमे आम नै फड़ल आ बाजार मे जे छै से छै कनि-मनी लेकिन दाम उचित तऽ नहिए छै। महगे छै कनि।
हूं।
लेकिन की करतै लै वला, खाय बला तऽ कहुना खेबे करतै नै।
आ तो की
हां पप्पा एथिन नै तऽ कहबै जे कटहर ले ले आउ गाछ से।
हां कटहल खायके खुबे मोन करै छौ हमरो।
हां गाछके पेड़के बढ़िया कटहर गाछमे कटहर होइ छै। केरा छै, आम पप्पा कै नेने
हूं।
आ हम जेे केरा अन ने छलियै हन, ओकरा तऽ देखबो नै केलियै बोरा में धेलियै पकले की कि।
हैया हो गेलै खा के जाइ छियै ने तऽ देखै छियै।
कनि ओ केरा देखे के छै, निकालि कऽ पाकि गेल हते तऽ यूज भऽ जेतेै अपन खा लै जाय जेतेै।
हूँ।
कि करबे। आइ तऽ फास्टिगें में छियै, त तऽ अपन रातिमे पूजा भऽ जेतनि ने लक्ष्मी माताके। तहन अपन जे मोन हेतै से अनून बना कऽ खेतै।
अच्छा।
ह ओ अंजली आयब जेतै तहन ने, एखन तऽ ओकर खाना के। एतै तऽ बदाम भुइज क रैख देबै अपन। बादाम के अथी करतै मिल्क सेप बना कऽ की लेतेै बादाम डालि कऽ। दूध में।
हूं।
किछो अपन मिल पौष्टिक टैप पर में। हँ आर बाजू।
और सब बनिहा आहाँ बाजू।
की कहलिये।
और सब नीक, अहाँ बाजू।
हँ बाजू हम जायब कनि बाथरूम मे जायब। बाथरूम मे जाब कपड़ा धोल छै बहुते, कहि देबै तहन नेहेबै-धूएबै।
ऐप पर पैसा एलौ हे हूं।
छलै हन आइ गहूँम धोयके लेकिन एतेक ने छत में रौदा छै एतेक ने गर्मी जे मोने नै करै छै, करके की काज करू नै करू। जाय दियऔ एखन आटा छैहियै कहियो औरे धोबै। देबै किया जे बड़ धूपमे गर्मी छै, मोन नै करै छै कोनो काज करबय कऽ।
हूं।
दिन -राति दू -दू गो तीन -तीन गो पंखा चलै छै तैयो बुझाइ छै गरम से हालत खराब।
हु की करबै, करबै तऽ की करबै। गर्मीये एतेक छै ने कि हालत
कदीमा लिया।
एतही छै अहाँ बाजू न। हाँ। एकर तेरह सौ कुछ भेलो। ओ मइ गॉड कितना
हाँ।
हूँ।
हाँ हेलो। धीरे- धीरे हल्ला मत करू। हल्ला ने-ने करे जाय- जाय-जाउ।
बुइधे ने छैय हल्ला करै करैत‌ रहै छी इहै लै हमरा गुस्सा चैढ़ जैत, आ मोबाइलो उठाकऽ फेक देब।
हुँ- हूँ।
बाजू आरो।
और सब नीक अहाँ बाजू न।
। डी एल्ड क परीक्षा होइवला छैय, ओइ म हमरा अच्छा रिजल्ट चाही।
हूँ।
निकाल लेब तब ने सरकारी कॉलेजमे बढ़िआँ स पढ़ाइ कऽ -कऽ किछ करब।
ओहि लऽ कऽ पढ़ाइ पर ध्यान धरू तीन पस नहि रहू।
हूँ। कुछो ने करै छियै अहाँ की करै छियै। हाँ यही करै जाइ छैय। ।
नाइन परहल रहल छीयन
ह्मु
हेए फुन चुन भाय ने छथिन हुनके संगे मोबाइल पर।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
चलू भऽ गेलै दस मिनट।
काटू।